हेलो
हेलो की हाल छै की कहु अहाँ से बात करेके मन रहलक तऽ सुसरी से बात कर लू तनिका
ह और अहाँ तऽ आज कैसे कैसे दुनू याद कले छियै अहाँके कोनो काम छी का हमरासे
न कोनो काम नै बात करय के मन करल तऽ फोन कऽ लेली
ओ तऽ अहाँ बताय छी कि अहाँके घरमे सभ ठीक छै
हँ हमरा घरमे सब ठीक छै अहाँ घरमे सब ठीक छै
ह हमरा घरमे सभ ठीक छै अहाँके नहि ठीक छै का
कहिली तऽ कि हमरो घरमे सब ठीके छै तब अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ हमर तऽ खाना पीना हो गेल छै अहाँके नी होय छैका
हमरो खाना पीना भऽ गेल अहाँ की की खइली ह खानामे
हम तऽ आज हम अथी पूरी आओर अथी आलू के सब्जी खैले छी अहाँ की खेले छी
हम तऽ कहिली तऽ हम कचौड़ी खीर मटर पनीर के सब्जी खयली हं अहाँके खीर कैसन लागेला
अहाँ की बोलै छियै फेरसँ बोलै छियै तऽ
हम खानामे पौड़ी खीर मटर पनीर के सब्जी खयली ह अहाँके कैसन लागेला
हमरा तऽ बहुते नीक लगै छै
हमरो पोलाउ बर नीक लागै छै
ओ और अहाँ ई बताबै छी कि और अहाँके की प्लान छै
हम तऽ अभी कुछो पलान नै बनेले छी अहाँ पलेन बना लेली अभी तऽ हम कुछो प्लेन नै बनेले छी अहाँ बना लेली प्लेन
बना छी आओर अहाँ खाना खुदे बना लेबै छी
के बात रहल तऽ हम तैका मैका बनाा लेबेली लेकिन फीर ओतना न आबे ले बनाबे अहाँ बना लेबेली
हँ बना लै ल छी बना लेबे छी हम तऽ बहुते प्रकार के खाना बना लेेबे छी और अहाँ के खाना खुद बनाबे छी कि मम्मी बनाबे छै
न हमर तऽ खाना पीना मम्मीए बनाबेला हमरा तऽ ठीक से नहि आबे ले बनाबे अहाँके मिठाइ बनाबे आबे ला
हँ हमरा तऽ मिठाइ बनाबय अबैत छै अहाँके नहि अबैत छै का
नहि हमरा तऽ नहि आबै छै अहाँके कोन कोन मिठाइ बनाबै आबै लए
ह हमरा तऽरस बुला मतलब कि अइसन समझ लेबे छी अहाँ कि हमरा बहुते प्रकार के बनाबे आबै छै हम तऽ ओ जो मिल् केक छै सब लड़का सब बहुते पसन्द करे छै ओ त बहुते एक नमर मरो बनाबै छै
हँ ई तऽ अहाँ सहीये कहली हमरो मिलके बड़ नीक लागेला अहाँ एक दिन बना के खिलैती तऽ ठीक रहै
ओ आओर अहाँके की प्लान छै आओर अहाँ ई बतबै छियै कि अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ तऽ ठीके चलैत छै अहाँके नहि ठीक चलैत छै का
हमरो ठीक चलै छै आओर
हँ हमरा घरमे सब नीके छै आहां ओ घरमे सब ठीक छै
हँ और अहाँ एने बहुते गर्मी पड़ै छै का
आ कहू तऽ अभी तऽ एक दू दिन से मौसम ठंडा बा अभी तऽ इतना ने बहि बा आ बिजली करके बसे लगई बसे ब तऽ क देर मे मेघआ ह अहाँ क ने अभी मौसम कैसन छै
हमरा एने तऽ बहुते ज्यादा गर्मी पड़ै छै लेकिन एते तैका दिन बाद आनी उनी बहै छै तऽब आब तैका लागै छै कि आज बारिश होई रात मे
हमर कने कह है हालत लगे बस आज रात के बारिश होय तब अहाँके बर भइ के हाल चाल कैसन छै
सब ठीके छै आओर अहाँ के तऽ बड़ भाय न छै छोट भाय छै कि ने हमर जहाँ तक याद छै से
हँ हमर छोट भाय छै अहाँके भाय के पढ़ाइ लिखाइ ठीक चलै छै
हँ हमर तऽ पढ़ाइ लिखाइ ठीके चलैत छै आ भाइयोक के पढ़ाइ लिखाइ अच्छा चलै छै आओर अहाँके एग्जाम हो गेल भाय छै
नहि अभी तो हमर एग्जाम नहि हो छै गर्मी के छुट्टी के बाद जब कॉलेज खुली तऽ हमर एग्जाम होई अहाँके हो गेल
हँ हमर तऽ भऽ गेल छै आओर अहाँके अथी स्कुल के जे सॉरी कॉलेज के जो टेस्ट होइ छै ओहिमे अहाँके कितना नम्बर आबै छै
हं तऽ हमेशा कॉलेजमे अव्वल प्राप्त करेली वैसे अहाँ अव्वल प्राप्त करेली कि ने
अहाँ की बोलैत छियै फेरसँ बोलैत छियै हमरा आवाजे ने सुनाय देबै छै
हम तऽ कॉलेज मे हम हमेशा अब्वल प्राप्त करेली अहा के कितना नंबर आबेला अहाँ अव्वल प्राप्त कर करे ल कि न
नहि हम तऽ अब्वल प्राप्त न कर पाबै छीयै हम पढ़यमे ओतेक मने नहि लागै छै तऽ फेर अहाँ तऽ पढ़यमे बहुते तेज होइ छियै तब
दी खुदे से थोड़ी ने अपने अथी करी से ह हम पढ़े बढ़तेज ठीके छै पढ़ मे ऐसे अहाँके जब एग्जाम भेलत तऽ अहाँके कोन एग्जाम सबसँ जादा निक गेल
सबस जदा अथि मैथ सबसँ अच्छा गेल छै मैथ मे हमर टेस्ट होइ छै चालीस नंबर के ओ मे छत्तीस सैंतीस आबै छै आओर अहाँके कोन सब्जेक्टमे सभसँ ज्यादा नम्बर अबैत छै
हमरा तऽ सब सब्जेक्टमे नम्बर ठीके आबेला लेकिन एगो मैथे मे हमर गड़बड़ा जाले की कहू मैथ उतना अच्छा नंबरे न आबेला लेकिन तबो अपना कक्षामे अब्वल प्राप्त कर लेबली
ओ तब तऽ बहुते अच्छा बात छै आओर फेर अहाँके घरमे सभ नीक छै
हँ हम तऽ घरमेरा घरमे सब नीक छै वैसे आ ह गर्मी के छुट्टी मे कहू घूमे गेल बारिका
न हम तऽ गर्मी के छुट्टी अभी कहीं न गेल छी अहाँ कहीं गेल छी किया
नहि हह तऽ सोची छै कि दु एक दू दिन मे वाटर पार्क जइति घूमे बड़ मन घूमेै के छै काहे कि क गर्मियो बहुत बात वाटर पार्क मे नहाय मे बर मजा आबेला अहाँ हमरा साथे चल न आबू
हँ हम अहाँके साथे जरूर चलब ऐसे भी गर्मीके दिनमे अलगे मजा छै वाटर पार्कके अहाँके ओकर पता छै कि कितना पैसा लेबै छै
स रुपआ लागेल प्रवेश पत्र
ओ फिर हमरा पास तऽ अभी पाँच सए नओ छै हमरा पास तीन सए होइ छै अहाँ तऽ एकरा हेल्प करि देबै छै एका
हँ अहाँ चिन्ता नहिए करू हमरा पास पैसा छै हम अहाँके जरूर दे हम
हँ फेर अहाँ तके जादा पैसा ले जेबै छै तऽ हम खाना खा लेबै छ एगो होटल उटल मे
हँ तऽ अहाँ सहिए कहली हम तऽ ले जायब लगभग हम ले जायब दू हजार तक ले जायमे खूबे मतलब कि खायब पियब
हँ आओर हम जहाँ तक हम सोचै छियै कि अहाँ के जब अमल प्राप्त होइत छै तऽ अहाँ ऑफलाइन पढ़ै छियै या ऑनलाइन
हम तऽ औफेलाइन पढ़ेली ऑनलाइन अभी हमर न पढ़ेके शौख छै हमरा तऽ फेरन नीक लागल अहाँ ऑनलाइन पढ़ेली कि ऑफलाइन
हम तऽ ऑनलाइन पढ़ैत छै लेकिन डेली डेली हम क्लासे न कर छै होइ छै इ हमरा त ऑनलाइनमे बेकार लागै छै अऽ ऑफलाइन तऽ डेली जाइके पड़ै छै आओर ऑनलाइन मनके उपर डिपेंड बा कोनो देखैत थोड़े ने जाइ छै कि क्लास करै छै कि न करै छै
हँ ई तऽ बात अहाँ सहिए कहली इहे ने तब ने अपना नीक लागल ओहिमे तब सर रहे ल' तऽ उनका जिम्वारी रहे न पढ़े लिख रहे लेकिन ऑनलाइन में तऽ पढ़ू च न पढ़ू सर थोड़ी ने आके कुछु कही
हँ अहाँके बात सही छै आओर हमरा अहाँ ई बताबै छै कि अहाँके कोन सब्जेक्ट अच्छा लगै छै
हम तऽ कहीली तऽ हमरा सबसे अच्छा इंग्लिश लागेला अहाँकेँ कोन सब्जेक्ट नीक लागेला
हम तऽ अहाँके बतेले छी कि हमरा मैथ अच्छा लगै छै क ओहिमे सबसे जादा नंबरो होइ छै तऽ अहाँ जब अथि कॉलेज के टॉपर छै तऽ अहाँ हम तइके बता देबे छीयै कैसे कैसे पढ़े के चाही
बस अहाँ कुछो अगर अहाँके अंग्रेजी बोलयके सीखेके बा
न हमो अंग्रेजी तऽ न बोलेके अभीमन छै अभी हम तैका दिन बाद सोचे छिय कि कोनो कोर्स ले लेबे छै अथि ऑनलाइन आ तऽ क्लास कर लेबै छै लेकिन अहाँ अभी तऽ हम सोचै छियै कि अथी अपन पहिले बेस मजबूत कर लेबै छै अथी अथि कॉलेज मे नम्बर न आबै छै ई सबपे ध्यान देबेके
हँ इहो बात अहाँ सही कह लेकिन अहाँके अगर अंग्रेजी बोलेके होइ न तऽ अहाँ कुछो नहि करब अहाँ जब कॉलेज जायब तऽ अहाँके दोस्त ई सब जब इंगलिशमे जब बात करी तऽ अहाँ ध्यान से सुनब तब अहाँ सुन घरे रहि के प्रैक्टिस करब कि उ कैसे मने कि इंग्लिश बोललक है कैसे सभ दैलक ओकरा बाद अहाँ जितना प्रैक्टिस करब जितना मतलब कि दोसरा से सुनम अपना से ट्रांसलेट करम तै यहाँके अंग्रेजी अच्छा हो जाइ
हँ अहाँके बात सही छै लेकिन हमरा न अभी काल जो होइ छै जो अथी इंगलिश बोलेमे बहुते मदद करै छै ओ हमर क्लियरे न छै तऽ हमरा समझे नहि आबै छै कब अथी था मे कथी लगै छै ता मे कथी लगै छै वर्तमान कालमे की लगै छै हमरा भी कन्फर्मे नहि छै तऽ हम तऽ सोचै छियै कि बेसी लेवल से पढ़े
हँ तऽ कैसे मे अहाँके बादमे बता देब एकरा बारेमे हमरा भी बहुत काम छै अभी खानो नै बनैले छी हम हम अहाँ से बाद के बाद बादमे बात करब हम से बात कऽ के बड़ नीक लागल
ठीक छै हम अहाँसे बादमे बात करै छियै हमरो काम छै